हेलो हँ।
जय मिथिला बहिन।
हेलो हेलो।
हेलो।
हँ हेलो ठीक छैय बहिन जय मिथिला।
जय मिथिला तू ठीक छैं।
हँ ठीक छी। हमरा सब नया एगो मिथिला वला सीख लेलेे है।
हँ।
हँ आब अपना सब जे बात करबै तऽ जय मिथिला जय मैथिली।
हँ ओ तऽ आर अपन सभ कहिते छियै।
हँ।
की करय छलैं।
किछो नय बहीन बैसल छलौ हें, बहुतेे जादे पता पते नय चलय छैय कि बहिन गर्मीमे कखन ई दू बजे छैय कि एक बजे छैय कि पता न कते टाइम भेले।
उएह ने सुतले छलही।
नहि नहि साढ़े आठ बजे उठि गेलियै।
ओ।
हूँ।
और बतौ बौआ ठीक छौ।
हँ तू अखन नहि उठल हें।
नहि भऽ गेलै बड़ देर।
अच्छा।
ह। तू की करै छैं।
कीछो नय बैसल छलहुँ आगे एतऽ गर्मी छैय ने उठै छैय त ओहने समय चारि पाँच बजे तक एके रंगके समय रहय छैय जेहने भोरमे उठभी ओहने टाइम पाँ चारि, पाँच बजे के बाद कनी-कनी कम हो सक चेंज होब लाग छैय, हँ।
तैयो आब तऽ ठीक छैय आइ हवा बहय छैय।
मौसम ठीक छौ गाँवके।
हँ- हँ।
हँ।
सबके घरसे गमक आबै छैय गै बहिन बड़ नीक।
कथीके गै।
की पता।
अ।
आर बतो।
ठीक छैय।
तोरा याद नहि अबै छौ हमर सबके।
हँ आइ तऽ पूजा छी गै।
हँ आय पूजा छैय, तू बड मिस करबही। उपास कऽ ले ओतैसँ।
नहि गे बहीन।
किये?
ओ तऽ र देख छलियै देखै नहि छलियै आ एते बड़का दिन होइत छै एहन गर्मी होइत छै नहि हैत। जुठे के पता छो पहिले त हम जाइ छलियै ने पैरे।
हँ- हँ।
हमरा एक बाद कह मने ई पूरा ग्राउंड के ने एक बेर चक्कर न होया लगायेल आब।
नहि गे बहिन हम बीच मे ने मोटा गेल छलिये तै के बाद न हमर ने फेर अथी भ गेल छल फूड पॉइजन हो गेल छल तऽ फेर हमरा फेर बहुत जादा।
खाइ
हँ उएह के चक्कर मे भ गेल।
तेकर बाद ने फेर फेर लैट गेलियै फेर ठीक ठाक फेर भऽ गेलियै लेकिन ओहि टाइममे कनि एले भऽ गेल।
ओ
हँ तऽ नहि होइय पता छै कनि दूर चलै छियै ने तऽ हकमज न लागे छी। कनी दूर च पता छौ गावं लोग कते खाय छै गे। गे गाँव मे लोक कते खाइत छै तैयो लोक के पचि जाइत छै। एतऽ ने एक बेर खाइ छियऽ ते के बादो लगे छै भैर पेट खेने छी भरि दिन
ए
हँ पते ने चले छै।
खाइत रहो खइत रहो ओतऽ तऽ लेटे से खाना खा देवी नश्ता क क
नहि हम नश्ता कहियो नहि करे छियै पुछिये। हम बारह एक डेढ़ दू बजे से पहिले हम कहियो नहि खाय छी कियकि ये से पहिले तीन चारि बेर के चाय पी लै छियै।
ओ
सब दिना हम एतबे बजे खाइ छीये ईसँ पहिले हम सब बहुते बात कह तेहो के बादो नहि खाइ छीये।
पहिले तू केना कही जे तू सब चाय पीबै छिय आ हम नहि पीबै छीय आब बतहु
तऽ इना ककरो लो पहि तेहिला लोग कहे छै ककरो कोइ न दूसे के चाही हम त पहिले कहै छैलो बहिन तू कते चाय केना होइ छै रोज आब बुझै छियै।
आर आर आदत सब बिगाड़ कऽ आबे नवम्बर दिसम्बर मे सोनी को अही सब कहियौ ने सोनी को अही सब कहियो ने आबे ले लाज काल बहुते भेल
कए बेर बाद गेलियै एक दू बेर
तीन बेर शायद याद नहि छौ लेकिन बुझाइय हमरा
ओ
ह आर बतौ।
ठीक छै। नहि हमरा ई नहि कहलक जे बात तात भेले हम पुछबो नहि केलियै त अहाँ भेज देलियै न साफे बात अछि। ताहिके बाद हमरा रातिमे मैसेज केने रहय दीदी कॉल करू की? हम कहलियै बौआ अखैन नहि हमरा ने बहुत ज्यादा बहिन थाकि गेल रही। त कि कहु हँ साढ़े एक बजे के डेढ़ बजे मे सुतबे केलियै बहिन
ओ।
हँ कियाकि अखन जीजाजी के ओनैये डयूटी छै ने।
हुं हुं हुनका तऽ बेसी नाइटे रहै छै हुनका बेसी नाइट ट के ड्युटी।
ताहि दुआरे आ ताहिमे काल्हि नै गेल छलखिन हे।
हुं, आर को
तऽ हुनके साथे बातचीत करू गे बहुते टाइम भ गेल बाद सुतै ले गेलियै त साढ़े आठ बजे निन्द
पवन तोरा हम गुडनाइट कहने छलियौ तखन तू सुतलही?
ओहिके कते बजे कहली?
नओ साढ़े नओ दस बजे, जेखन हम तोरासँ बात करे छलियौ।
अच्छा नहि ओहिके बाद, बहुत देर बाद डेढ़ बजे सुतलियै।
अवन्ती दीदी मीट बनाबै छलै।
बात केलियै।
हँ।
हँ अवन्ती दीदी चिकेन बना रहल छलखिन हे। कहलकिन न जे जे सुनते से कहते जे मुँह में पानिये आबि जेतै।
कहिन ने सब थोड़े खाइ छै।
अवन्ती दीदी कूल आदमी छै, जे रहल छै।
फर्द फर्द अपने सब जकाँ।
हँ।
हूँ।
आर मुनिया सब स्कुल जाय छै कि नहि।
मुनिया जाय छी नहियो जाय छी, घूमैत रहै
ट्यूशन जाइ छै आब तऽ बड़ी बड़का भ गेलैये। पढ़ाइ लिखाइ तऽ नहिते करैत हेतै।
हँ, ओतेक अखैन नै पढ़ै छै।
हं, और पढ़ै मे की की नै बुझैत छी। कते जरूरी छै पढ़ाई से नहि पता चलैत छै बौआ के।
बेसी ज्ञान नै दही बहिन।
गै अपना समय मे नै रहै त मतलब कि ओकरो नै कभी होइ।
नहि थोड़े कोइ छौ ओ नहि ओकर पर डिपेंड छै।
त ओकर दिमाग तेज छै बहिन, लेकिन ओ पढ़िते नै छै। को बन सीे दीदी के तऽ पते छौ लेकिन नै। ओहि नहैत लेकिन पढ़बाक चाही ने, बच्चा छै तकर मतलब की।
ओहे ने।
पढ़ाइ लिखाइ बहुत जरूरी छै।
बहुतेक
अगर नहि पढ़ते लिखते ने बहिन, किछ नहि बैसल छलो हन पच वगर नहि पढ़तै लि
कहलहु सडे वाला वाइव गोबै छी
आइ
रबि जाइ छै रवि रव सबगोटा फ्रीे छीयै अपना सब तऽ फ्री रहै छी तैयो
हँ लेकिन सही बात को यी त लेकिन नहि पढ़तै लिखतै बहिन तऽ बुझै छीही नहि लोक एकटा यदि ज्ञान जे नै रहै छै ने तऽ त लोकनिसँ बाजो नहि पबै छै तै दुआरे पढ़ाई बहुत जरूरी छै
बाजा मे के हरा देतै अपना सबके
ओ तऽ अलग बात छै लेकिन सबके बुते नहि होइ छै बहिन
हँ से तऽ नहि छै आ ओ अपने सब लग बजतौ दोसर लग नहि
हँ हमर ए ते बनि तेज भए गेलो हे एते तेज भए गेलो या नहि पूछ
पढ़मे
बदमा उं एते बदमाशी मे तेज छै ने की कहियौ पहिले ने ओकरा मे सब कहै छलै, खाले मोबाइल दऽ छलैया शान्त बच्चानहि छलैया खिलएले कोइ छलैए नहि
हूँ
बस मोबाइल आओर खेनाई इसकूल एतबी तक आब जे उ सेतानी करै छै
कदने हेबी
नहि उ ट्यूशन कतहु हम जायब ट्यूशन जाय काल में नाटक स्कुल जाइ काल मे नाटक लेकिन डेली हमर बहिन उठबितो ओकरा जो
गै रौनकनकबा की केलकै काइल तोरा पता छौ
की
अपन कॉपी के फाड़ि कऽ
बाप रे
अथी होमवर्क वला पर ओतो पानि उझलि लेलकै मायके कहलकै अथी फाटि गेल पानि उझलायल तऽ त मारि मारलकै शिवनीया भेंट करा देलकै।
गै से नहि करैत छै गए एतेक तेज छै ओ छोरी की कहियौ आब इसकुलसँ जे पढ़ाइ कऽ केऽ एतौ ने तऽ ओ पुछतो मौसी कल ओकर स्कूल के जे अथी आबै छै मौसी कल किस चीज का है तऽ ओहि कहलियै कि जे बौआ ई बी एस आर इंगलिश मे तोहर सबमिट भऽ गेल छौ तैं कयल छौ आ काल्हि हॉलीडे छौ तऽ काल्हि स्कुल बन्द छौ बौआ परसू कहलियै एकरा हम हमरा की कोहैया कुछ तो आता नही हैं। समिट कर दी ये कर दी ते नामो का कहतै आ एक से दू बेर ओकरा टोकी बिही त उ कहतौ क्या हैं बोलो न क्या है?
अतऽ अबितौ तऽ एते शान्त छलौ से
आब ओ शान्त एते उस एते नहि रहि गेलैया तते सुंन्दर मुँह कान चमकबैत रहतौ ने आब
तोरे माथा हाथ देल छो।
हँ हमर मात ता आरो अच्छा भऽ गेलै बच्चा छै नहि जेते ट्यूशन तऽ की भऽ गेलै कहले करै छै ई।
तू सब आबि जेबी तल पूजा
हमर बहिन छै जल्दी जो मां थक गेलहु एक बेर नहि जाय दय छै गे मां हमर कतहु ओकरा।
नीचामे ने ठीक
किछु स्पेशल बनतौ आय?
नहि बहिन कीछ स्पेशल बनतै एतऽ की छै स्पेशल
तनी करे छलै गे।
कटहर के फ्राइ सही बात कहै छै साँझ के टाइम मे।
चूड़ा के भुजा।
हू बहिन बाहरमे ने बाहरमे ने किछु स्पेशल नहि होइ छै।
एहिमे तऽ किछु स्पेशल नहि रहै छै।
ओ आब तु बाहर घुमें ले ल।
बहिन गाँंव एहन जनत कतहु न छै गाँंव के
पप्पा!
नहि गे कहै छलखिन ह जे हम आबि जेबें पता नहि एथिन ने कते दिनसँ छथिन बाप रे! हमसभ एताे एलियै जे ओकर कि कहै छै बहिन के ससुर मरले ओहिमे जे गेलखिन से खन तक छत
नीक लगै छै गे गाँंव मे।
बहिन गाँव मे छथिन ने लेकिन ठीक नहि ने छै कते पैसा आमद करय बुझैत छी कते खर्चा छै।
ह ह
आनन्दा के तऽ पते छौ ओ अपने मे धुन मगन रहै छै।
हँ हँ चलि गेलौ बिना कहने ककरो।
हँ ओ अपने मे धुन मगन रहइ छै।
हू।
तु सब विश्वास नहि करबही ओ घर पर छलैया न हम सब एते दिन स अत छलियइ को सब के बेचैनी कऽ के रखने छै।
के
हू।
आनन्द।
हां।
ओकरा गाँंवमे नीक लगै छियै।
रहो कतो।
ह